जी नमस्ते सब नीक छै अहाँ अपन बताउ नऽ अपने केँ की हाल छै
हमर हाल चाल सब नीक सब बढ़िया छै और बताय छी। घर परिवार सब केँ ओ तबियत नीक छै माइ बाबू भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सब केँ तबियत नीक छै सब लोग कुशल
जी घर परिवार प सब लोग सुरक्षित छै सबकेँ तबियत एकदम नीक अहा अपन बताउ न खाना पीना खा लेने छी
हाँ खाना पीना खा लै छी की खाय ले छी सब्जी खाय ले छी आम खेय ले छी चटनी खाय ले छी खाना पीना खो ले छी के बाद तुरत बाहर और बताे छै पहिले बहुत ठंडा पले छै अभी भी ठंडा
न हम बड़ा कम कैय दैलै छी अब तऽ हमरा यादो नै छै कि कहियो पी लीय छी बोलै छी कि अहाँकेँ तरफ अभी आम मिलै छै।
हाँ आम तऽ मिलै छै लेकिन बहुत जादा जो आम रहे छै जादा नै जरदा पूरा बन्द हो छै जरदा मिलै नै अय। बस मालदे मिले छैय और दालमा तऽ माने छै टिकुले ह दलमा मिलै छैय चोरीया सब मिलै छैय। और बाहर
हाँ तऽ
अब जर्दाथोड़े मिलै छै जर्दा केँ तऽ मौसम खतम भए गेल छै। जर्दा जादा देर थोड़े चलै छैय। दू महीना आराम से दू महीना बोलै छैय। शुरुए मे आबै छैय पन्द्रह दिन चलै छैय ओकरा बाद। खतम हो जाइ छैय बढिया।
बात सही कहै छैय ऐतऽ मालदहे टबा मिलै छै तऽ बहुत महंग होइ छैय शुरुआत में सस्ता रहे छैय। एक सौ बीस डेर सौ में मालदय मिलै छैय महग उहो मन ना
आ दुए गो आमे अटै छै मालदह में उतना बड़ बड़ हो
नै एक केजी मे जादा से जादा तीन चार गो अट छैय। जदे बड़ बड़ लेबै छैय दुगो आटय छैय।
जी ए होकै छै कि शुरू मे तऽ करवायके वाला मिलैत छैय। ओकरा बाद तनि बीच मे नीक मिलैत छै फिर लास्टो में अतऽ नीक नीक न मिलै छैय।
तऽ गाछ होइ छैय या अथी रहै है पैग फल ल पता करै छै रौआ अऐसन आम खोले छै की ना गाछ
न हमर यै साल म मुशकिल से चार गो आम खैइलऽ छी गाछ केँ उहो जर्दा खैले छी अब सोचे छी कालो एगो अबी ट्राय करे केँ अगर मन याद रहै छै तऽ एगो ओरी कोशिश करै छी खायके
ह बात सही नै छै कोइ चौक पे आम बेचै छै कि बिहार से कि शहर से
नै नहि शहर से आ ननू आम बेचे छे एने लोग शहर से आके खरीद केँ ले जाइ छै फिर अहाँ लोग केँ ओरी बेचै छै यहाँ अभी न लेकिन कुछ दिन कुछ दिन बाद जब दालमे खूब बनिहा से गाछ पकल लागे पाक छै नू इहै से तऽआबै छै दस पन्द्रह रुपआ खरीद लेबे छै आ वहाँ ले जा केँ बेचे छै चालीस पचास रुपआ से भी महंग बेचे छै
ए गांव घुमै नइ छै और गछ तऽ देखे छ गाछ केँ आमे रहै छै गाछ केँ आमे रहै छै कम से कम पच्चीस पचास सौ गो गाछ देखै छै जे अभी तक आम न टूटे छै अभी तऽ टिकोले जैसन रहै छै
जे तऽ ओ सभ बथुआ आम भेल छै ओकरा बथुआ आम कहै छै उनू सावन बारे तऽ दू महीना बाद फड़ै छै सुनले छियै हमहूँ
तऽ ओ देख कऽ बक हो जाइ छै कहै छै घुम ने ओने एगो देशी वाटर पार्क रहै छै ओ घूमे गैल छिय देखै छी ओन्ने बहुत सारा पेड़ पौधा रहे छै ने ओन्ने पूरा भी आम रहिते रहै छै कोनो भी आम नै टूटइ रहै छै
हा एकदम छोटे छोटे रहै छै न
हँ छोटे छोटे रहै छै बा जादेओ साइज केँ रहै छै
ह ओकर नाम बथुआ रहै छै ओकरा लोग आचार लगाबे लऽ जाहा करे छै जब मालदह सब खतम हो जाइ छै नु ओकरा दू महीना बाद चाहे डेढ़ महीना बाद फड़ै छै ओ आम
जी ओकर आम केँ अचार लगा देबे छै सब
ऐ बेरे तऽ हम घर आम कऽ अचार ना लगे छै कोन टेशन लै छै आम अच्छा न लाग छै खाली मरचाइ केँ आचार अच्छा लगै छै और सब कहियो आम कऽ तऽ खट्टा खट्टा कोन मज मजा नै छै खाय मे
अभी तऽ तनि आम कऽ अचार लागियो जाइ छै हम रहत रहे छीय शहर मे नु हमर नानी आम कऽ अचार लगा तऽ देवै छै लेकिन जब सुखावे कऽ बेरी आबै छै तऽ इतना बरसात होइ छै हर मत तैका तैका देर पे जा केँ दौड़े केँ होइ छै कि बरसात मे ओकरा तनिको नै भीजे केँ चाहे छै न तऽ आम केँ अचार खराब नु हो जाइ छै तऽ कम नै दौड़ ले छी बरसात मे
कवो छत पे कवो कवो छत पे तऽ कबो निचे बड़ा दिक्कत होइ छै
अब तु अतना बारिश नै
न तऽ अभी तऽ आम केँ अचार लऽ नीक
हाँ अब तऽ बारिश नै आबै छै कहाँ बारिश होय छै पापड़ उगे छै अदौरी उगे छै तऽ ओ जे पसारय छै
बोलय छी अहाँ मतलब की खरीद के खाय छी गहूं आ चावल केँ होय छय अहाँ केँ खेत उत छय
नै उऽ खेत कऽ नै हम चावल खाली खरीद केँ खाइ छी हमलोग चावल आउरी होय छै राशन मिलै छैय ओय राशन केँ ढ़ेर बोरा छै कबो कबो ओरा जाइ छै तऽ मिल से ले कीन केँ लाय छै मिल केँ आटा ठीक रहै छै आओर आटा कीन केँ जब लाय छै नऽ बोलै छै
चावलवा केँ चावलवा केतना मे होय जाय छै आ
हँ चावलवा सुना पड़ै छै पहले तऽ परै छै बारह सौ रुपये फिर एने फिर तेरह सौ रुपए हो जाय छै चौदह सौ पन्द्रह सौ मिलै छै सोना केँ रेट इतना भागैत छै पन्रह सौ सोना मिलै छै सोलह सौ हँ
हमरा ओरी तऽ हमरा ओरी तऽ हाफ बोल छै हाफे बोल नऽ खाय छै
हँ सोनम हँ हाफ बुआइल
हमरा ओरी तेरे सौ सँ पन्द्रह सौ चौदह सौ केँ बिच
अ तऽ उ उने कीलो भी नय मिलै छै पचपन रुपए लेकिन बोरा मे थोड़े छब्बीस रुपय
एनहुँ पचपने रुपया किलो मिलै छै
तऽ बोरवा मे जे होइ छै नऽ बोरावा मे शहर रहय छै नुऽ तऽ महँगा मिलय ट्रांसपोट ओहि सँ महगा मिलै
पच्चीस किलो केँ बोरबा होके छै नऽ
हँ नय - नय छब्बीस किलो पहले नु सास्ता रहै छै हँ पहिले सबसँ सस्ता हम सब पहले बला खरीदै छि नऽ आठ सौ सँ बोरा खरदैय छी आठ या सात सौ पाँच साल पहले केँ बात रहै छै
तऽ छब्बीसो किलो केँ तऽ दाम चौबी चौदहे सौ तीस रुपया भेल तऽ अहाँसँ उतना काहे ले लेबै छै तेरहे सौ तीस रुपया मे देबै छै
हँ तऽ ओकर अलग अलग क्वालिटी केँ रहै छै तऽ रहै छै
ए तऽ पच पने तऽ पचपने रुपया केँ हिसाब से देखू नऽ तऽ चौदहि सौ नऽ तीस होइ छै
एते ऊच चावला पचपन पर थोड़े ऊ चावल उ चावला आब पचपन रुपैय थोड़े मिलै छै चावल मिल छैय
बोरवा - बोरवा केँ नाम पता छै अहाँकेँ
तऽ कहै सी सुन नाय तब तऽ पहले सोनम रहै छै सोनम नऽ आब किनै छी तऽ ओई पर तऽ सारे तेरहिस सौ लिखल रहै बोरा केँ नाम रहै राय श्री राय श्री रज
अच्छा राज श्री
हँ तऽ साढ़े तरहि सौ मे
आ हम खाय छी को - के -पी
तऽ नाम तऽ बदलै रहै छैय पले पल किछ करै छै बमब हम खरदै छियै बोरवा हम कहै छै एगो बोरवा मतलब बारह कहै छै हे हमर देन छै चावल कहै छै ओड़ आ छै ओ काय न काय करै छहि हमेशा बोरा बदल दैछय
अतऽ ओमे न होइत रहै छै मतलब बहुते लोग बोरल ले जाइ छै ने तऽ ओ यहाँ पे तऽ ज्यदातर लोग केपिये खाइ छै गाँंव मे सबस ज्यदा के वा मतलब जितना दुोकान छै नऽ सबमे के पिए रहै छै
हूँ नहि तऽ हमस बोरक खोदै छ पाँच छओ साल पहुच जाइ छै सात सए रुपए से बोर सात सए रुप भ फिर आठ सए हुआ छ फर साढ़े आठ सए फिर नओ सए होइ छै फिर सढ़ नओ फेर दस ई तऽ साल भर छओ महिनामे इतना तेजीमे रफ्तार से चावल कऽ रेट बढ़इ छै कऽ छै तरा पलय बारे स रुपे एगारह सर रहै छै बोरा
एतऽ हमहु जब होॉस्टल मऽ रहै छियै नऽ तऽ चालि अड़तीस रुपआ दूध मिलत रहै छै तऽ अड़तीस रुपआ में एगो आ लइका के दू रुपआ फायदा होइ छै फिर चालीस रुपआ भेल छै फिर बयालिस रुपआ फिर प चौवालिस रुपआ फिर पैंतालिस भेल फिर अड़तालिस भेल फिर पचास भेल फिर बावन भेल फिर आजु साठ कऽ करीब मिले छै
ह सबब तऽ भय छै चाावलो कर भाग छै सब कऽ तऽ मखनो कऽ पड़ले रै ससतऽ पहिले मिलै छै पचास रुपआ आज मखन किनै छै साठ रपा पैंसठि रप हो जाइ छै पेटोो दाम सब भाग जाइ छै
जी ई तऽ बतबा एकदम न कहे छै सब रेट आजकल भागबो करै छै एगो रडेट नस्तो सब भागै छै
ह ठीक ह त कहै छै फिर फोन आय छै बाद मे बात करे छै फर ओ बात करय नीक लागे छै
जी तऽ हमहु रखे छी बाद मऽ